हँ कहू की सभ भऽ रहल अछि?
हँ बढ़िआँ छैय।
अच्छा
एखुनका टाइममे लोक फ्री रहैए।
जी
भोरका टाइममे तऽ लोकके ततेक काज रहैत छैय।
जी सही बात छैय।
आ दोपहरके टाइममे कनि काल लोक कऽ फ्री सब कनि आराम करय छैय
जी जी
फेर तीन चारि बजेसँ बच्चासभके कोचिंग तोचिंग से भऽ जाइ छैय
जी सही बात छैै
तऽ सेहो सब भऽ जाइ छैय
जी जी
अपना सभ अपना सभके एतय तऽ अनन्त पूजाके सेहो बड़ अनन्त पूजा दोसर ठाम नहि होइत छैय आन पूजा के हेबो करत अनन्त पूजा आनठम नै होइ छैय
नहि आनठाम नहि होइ छै सही बात
अपन मि अपन सभके मिथिलेटामे होइ छै आ मिथिलोमे सभ घरे घरे नहि होइत छै
सभ घरे नहि होइ छै सही बात छै
से छा मिथिलो मे सबके घरे घरे नहि होइ छ कतहु कोई एगोटा केना दिय यादवादमे
जी जी
ते सब अपन प्रसादी बना कऽ
जी सही बात छै
हुनका अपन चढ़ा देलकनि जा कऽ
जी
अनन्तो पूजाके अपनासभके बड्ड महत्व छै
आनन्द पूजा घड़ी पूजा
बड्ड महत्व छैय एको हमरो ससुर करै छलथि अनन्त पूजा तऽ एतहु आब कहियो क आबि जाइ छलखिन तऽ कोनो बेर टकरा जाय छल त अनन्त पूजा मे हुनकर जे पुआ पकवान बने छै दिन बनै छै अहाँ बस इएह नहि बना सकैत छियै
अच्छा
ओएह दिन बनाउ ओएह दिन हुनका उसरगल जाइ छ
अच्छह
तरह के देखै छलियै ने अपन ससुर के आब के की करै छथिन केना कऽ के से नहि पता अछि
जी
हुनका जे देखै छलिय ने जे सबटा सभ तरहक चौदह तरहक तऽ हुनका चढ़ैत छनि
जी
तऽ चौदह तरह मे पाँच टा मतलब फॉलो भऽ गेलनि मेवा सभ भऽ गेलनि तरकारीसभ बनैत छलनि
अच्छा अच्छा
पकवान सब बनैत छलनि मतलब चौदह टा पुरेबाक अइ
अच्छा
चीज पुरतनि तखन भेलै चतुर्दशी अनन्त चतुर्दशी
अच्छा
तऽ हुनकर से रहैत छनि तऽ ओ हमसभ भोर उठे छलहुँ हँ चारि बजेमे तखन ओ सबटा पुआ पकवान तरकारी तीमन सब सबटा बनवे छलौ हे एहिल तऽ पहिले तऽ गाम घर मे बड लोक सब रहै छले सब हाथे पाते लाइग गेल तऽ सभटा चीज भऽ जाइत छलै शहरमे तऽ ककरा आन आन सब जे छै से सब तऽ ककरो नियम धरम नइ छै
नइ छै सही बात
बिना नहेने आबिक छू दे छू आ मतलब तऽ ओकर ऐट कूट कऽ कोनो नइ छै ओकरा सबके
जी कोनो नहि ऐठ कऽ तऽ नियम
कहियो नहि सकैत छ जे अहाँ हमरा बना दिअ से तखन तऽ अपने करू सभटा
जी सही बात छै
ह सएह रहै छलै तऽ हमर ससुर करै छलखिन तऽ उएहमे देखलियै अनन्त पुजा तब कोनो बे ठकरा जाइत छलनि सभ बेर तऽ गामे मे रहै छथिन कोनो बेर अबै छले तऽ टकरा जाइ छले तऽ एतहि करै छलै तऽ अपन बनबै छलहुँ से बड्ड मोन एकदम एकदम खुशी की भऽ जाइ छले चलू आ भगवान लए बनबै छी
जी होयइते छै की
हँ सभटा चीज बनै छलनि अनोन मे तरकारियो सब अनोने म
अच्छा अनुने बनै छै नइ
घी मे
अच्छा अच्छा
घीमे सभटा अनुनेमे बनै छलनि फेर हुनका उसरगल जाइ छलइ उसरगला बाद सभ अपन हुनकर हुनका धागा बान्हू आ ओकर बादसँ अपन प्रसादी खाउ ओहि दिन उएह चलै छलै
जी होइते छै
ओहि दिन सभटा चीज बनले रहै छलै तऽ दिन राति खाइत रहू
जी
से रहै छलै सेे ब्राह्मण खाइ छलै गाम सभमे तऽ तऽ जल्दी जल्दी उपलब्ध नइ रहै छलै तऽ अपने लोक कोइ खा लेलहुँ आ गाममे तऽ ब्राह्मणसभ अबै छलखिन खाय लय फेर हुनका खुआयल जाइत छलनि हेँ। तऽ हमरा सब के सासुरमे तकर बड्ड भऽ जाइत छल तऽ हमरे ससुर टा करै छलथि पहिले। ओ तऽ सब ब्ड चीज बने किया तऽ स अंगना देल जेतै
जी बाँटल जेतै सभके देल जेतन प्रसादि
तऽ तेहि दुआरे बड्ड खेनाइ पिनाइ सभटा चीज बनै बड्ड मोन दम परेशान भऽ जाइत छलए पर नीको लगै छै लेकिन करैत करैत तऽ कनि परेशान मन भैइए जाइ छिय थाइक जाइते छै ओहि दिन एकटा बड़का भऽ जाइ होइ छलै जे सभ अंगनामे दियौ सभ खायत पीअत आर तखन फेर अपनो तऽ हमरसभके अनन्त पूजाके बड़का छलय आब तऽ क हमर ससुर नइ छै
अच्छा
तऽ आब तऽ आब ओ उठे गेल
अच्छह
लेकिन अनन्त पूजाके उएहमे देखलियै तऽ नैहर मे नहि होयत नैहरमे होइत छल दोसर अंगना अंगना म आ हम तऽ बेसी मातृिक मे रहै छलहुँ तऽ ओतय नहि होइ छलै। देखनैए नहि छलियै कहियो।
जी हमरो सब के आनद पूजा नय होय अइछ नइ बुझे छि मतलब बुझे छीे आनंद पूजा होय छैय। लेकिन ओ मतलब देखने नहि छी किया की नहि होइ तऽ केना देखबै? जी हमरा सबके घड़ी होइ अय तऽ घड़ी फेर बुझे छियै।
अच्छा आ अथी सेहो होइ छैय। ओ जे होइया चतु चतुर्थीके जे होइ छैय चौठक
अ चौर्चन?
चउठचंद
जी जी
ओकरो बड़ महत्व छैय सोहो हमर सासुर मे होइ छले ओहो में ते ओहिना बने चन सबटा
जी ओहिना अपन दिन के सबकिछ दिन भइर लोक इएहा मे लागल रहलथ
इएहमे भरि दिन उएहमे ओतेक दही बनाउ जए गोटा छैय तए टा पोहा मे दही पूरल जाइ छैय। तऽ ओहो बड़का छैय ओहो कतहु नहि होइ छैय।
ओहो अपना सबके मिथिलेमे होइ अछि जी
आ तखन इहो हुनकर इहो छन जे अहां से चंन्द्रमा के ओनाने देखियौन किछ लके देख कओ हातमे हाँ भगवानके फल लऽ लिअ से हुनका चढ़ेबियोन।
जी
फेर अपन लऽ के देखियऔन आ मंत्री सेहो छनि हुनकर मन्त्र पढ़िऔन
जी जी
इहो चीज अपना सबके मिथिलेटा मे होइ
मिथिलेटामे आ इहोमे जे छैय चौरचनमे तऽ जतेक अरघ्य पड़ऽ जते डाली ओतेक अरिपन पड़ै छैय। आ सबटा डालीक सबटा डाली अरिपने पर अहाँ रखी रियौ बना के अरिपन दियौ आ आयपर रखियौ।
बड्ड बड्ड नियम बड्ड होइ छैय बिना अरिपणके किछ नहि। आ बड्ड अयोमे बड्ड अरिपन पड़ै
बड अरिपन पड़ै छै
आ सबसे मेन की छैय जे हर ताली करय छैय तिनका से अगर वएह पूजा करतै त हुनका दू दू दिन भऽ जाय छैय
जी उएह मे खास क के उएह मे पड़े जाइ
उएहमे परिवेटाः करैत छी उएह दिन पड़ि गेल तऽ बहुत नीक।
आ उएहमे गणेशो चतुर्थी पड़ि जाइए ने ओहि दिन तऽ तीन गो पावन भऽ जाइ अछि।
तीन गो भऽ जाय छैय।
गणेश चतुर्थी तऽ मतलब मान के चलु कहियो एक दिन आगे पीछे शायदे संजोग कोनो बेर होयत
गणेश चतुर्थीके ई छैन जे अपनासबके मिथिलाके तऽ ओ नहि छी। एखन तऽ आब लोक करै छैय हाँ करै छैय। लेकिन अपना सबके मिथिला के तऽ गणेश चतुर्थी नहि छैय। हाँ मिथिला के चौरचन के बहुत अइछ महत्व।
बड महत्व अइछ
हाँ गणेश चतुर्थी तऽ अहाँके बम्बईके छी छियै महाराष्ट्र के छियै महाराष्ट्र के छियै ओना हम ओतय अपन घरमे करैत छी गणेश पूजा तऽ हमरो चालू रहै छै ओहि दिन हड़ताली के सौंपलहु आ गणेश जी के फेर आनै
जी हमहूसब गणेश पूजा करै छी घरमे तऽ अपन कहल जाइत अछि उएह दिन पड़ि जाइए मतलब एक दू बेर कोनो शायदे संजोग नहि पड़ैत हेयत ओन लेकिन अहा दिन टकरा जाइ छै
आ जे दिन नहि पड़ मतलब जिनका नहि पड़ैत छन दोसर दिन तऽ ओए जिनका बरत व्रत रहै छन तीज के तऽ ओ फेर दोसरो दिन व्रत करत
दोसरो दिन व्रत करू
तऽ दू दू दू दू दिनका निराजल व्रत भऽ जाइ छै
जी निरा हार परानि केला
कालियो करती और फेर कए बेर हुनका एहन पकड़ा जाइ छन
जी
जे इहो व्रत करू से भऽ जाइ छै
होइए जाइ छै सही बात छै
आ ई व्रत बड्ड भारी पाबन आ ई पूजा अपन सबके मिथिले टा के लोक बुझ
जी आ मिथिले टा में होइतो अछि ने छैठि तऽ आब एहन छै जे मिथिलेके छलए लेकिन आब बाहरो के लोक देखा देखी करय लागल ठीक लेकिन मि लेकिन चौड़चन तऽ नहि चौड़चन तऽ मिथिलेके लोक बुझलक
फेर मैथिले टा में छै जहाँ तक देखबा में अबैया मीथीलेटा के लोक करै छै
हूं हूं सही बात जे मिथिला वासी सब अपन बाहरमें रहैत छथि ओ अपन करैत हेतेथ
हँ करैत त तै से बड़ बढ़िआँ लेकिन आन ठुनका लोककेँ नहि देखैत छी
नहि आन जगहके लोक नहि केलक
जेना छठि के एते भऽ गेल छै छीयै त मिथिले से उठल छै सीते मैया उठेने छथिन छैठ पूजा
लेकिन सब देखा देखी करड़ऽ लगल
लेकिन ओहिसँ जे उठलै तऽ आब सभ देख देखा देखि आब तऽ बुझू तऽ विश्व विश्व त्योहार बनि गेल ए
हँ जे सही बात छै
तऽ पूरा विश्व त्योहार भए गेले छैठ
देश विदेशके लोकसभ कड़य लागल देखि देखि कऽ
देश विदेश सबटा सब करऽ लगले ये
जी
सएह छै
अपना सबके तऽ मिथिला मे तऽ बहुते जे छै से विध व्यवहार एहन अछि
बस छै अपना सबके तऽ बड बेसी नियमो ने रहैत छै पूजा पाठसँ बेसी नियमो बड छै
बर नियम बड़ नियम नियम के तऽ कोनो अन्त नहि अछि
क के फेर से कपड़ा लत्ता पहिरू नीक तखन फेर अपन पूजा मे हूं ओ ई नहि जे आटि उपाँट कयलहुँ तऽ फेर वएह पहिर कऽ पूजो कऽ लेलहुँ
नहि से नहि छै से अपनासभके
अपना सबके तऽ से सब संस्कार छै एखनो बचले छै बहुत गोटा तऽ नियम करिते छैं आ बचल रहै जे देखते सेह धियापुता कर
जी सही बात छै
उठा लेतै तऽ बच्चा सब
कि बुझते नहि बुझते कुछु न
किछु नहि बुझतै आगाँ जा कऽ तऽ बहुत मतलब बहुत कठिन छै तेँ जे सब अपन मिथिला के प्र पचार करै छथि आ आगाँ बढ़बय चाहैत छथिन तिनकाक लेल तऽ बहुत बहुत धन्यवाद छनि जे ई सभ चीज भेनाइ बहुत जरूरी छै
बहुत जरूरी है
बहुत
मिथिलाके जे संस्कृति छै ई विलुप्त नहि हेबाक चाही ई जे छै से रहबाके चाही मिथिलाके नियम जे अछि
हँ तऽ ईसभ चीजके तऽ जे सब अपन ओकरा उजागर करै छथिन तिनका लेल तऽ बहुत छैन जे ऐसे लोक लोक सब आगाँ बढ़तै आ बुझतै नव जेनरेशनके बच्चा सभकेँ बुझतै
बुझतै आ हुनका सभके बुझनायो जरूरिए छै ने नहि बुझथिन तऽ की केना हेतै जे अपन मिथिलाके संस्कृति की छलै